हेलो
हँ लाइग गेलहु फोन
हेलो
हँ हँ आवाज जाए हौ ने
हँ
ओ एहि ऐप पर जे छै से मैथिली मे बात करबाक छै आ मिथिला के खान पान वेशभूषा तीज त्योहार पाबन तिहार एहि सब पर जे छै से बातचीत करय के छै मनोरंजन सब पर
अच्छा तहिमे की बात केल
एहि मे इएह बात सभ कि जेना की कोन अहाँके कथी कऽ रहल छी कीसभ भऽ रहल छै रहै छी ओत जे छै से मिथिलाके संस्कार बचाकऽ रखने छी कि नहि मिथिलाके जे छै से पहचान जे छै से बना क रखने छी कि न से सब
अच्छा
हँ कते आदमी शहर मे गेल तँ गाँव के सबचीज बिसैरे गेल
नहि नहि एहन नहि छै
हँ तऽ उएह सभचीज ओ आ तब जे छै से एखन जे छै से की सभ भऽ रहल छै कतय काज करए छी अहाँ
हम तऽ पुणेमे काज कऽ रहल छी
ओ कोन काज करै छियै
होटल इंडस्ट्रीमे जॉब कऽ रहल छी
अच्छा
हूंम्म
तऽ कोन पोस्ट अछि अहाँके
हाय पोस्ट छै सिनियर जी एस ए
सिनियर
सनियर जीएसए
जीएसए मने
गेस्ट सर्विस एसोसिएट
अच्छा गेस्ट सर्विस एसोसिएट तऽ एहिमे अहाँ कीसभ करै छियै
इह गेस्ट के ऑर्डर लेनाइ गेस्ट के ऑर्डर
सर्व करनाइ गेस्टके ऑर्डर रूम तक पहुँचेनाइ
अच्छा
हूंम्म
तऽ एहिमे ड्यूटी अहाँ केना करै छियै डे नाइट दुनू कि सिर्फ डे या सिर्फ नाइट
अभी तऽ फिलहाल डे प रहल छियै नाइट अभी हमर नै लाग नै लागै छै
अच्छा
हूंम्म
त मने होटल तऽ चौबीसो घंटा लेल रहैत होेतै खुलल ने
हँ चौबीस घंटा होटल चौबीस घंटा खुलल रहै छै लेकिन आ रेस्टोरेंट बारहे घंटा चलै छै
अच्छा रेस्टोरेंट बारहे घंटा चलै छै
बारह घंटामे कहि सकै छीयै सुबह सात सात बजे से ले कऽ रात के एगारह बजे तक चले छै
ओ
ओना रूम मे ऑर्डर जाइ छै
हँ
तऽ हमरा हमरा होइय
ह
आ जेहि जगह पर नाइट मे किचेन मे बन्दा रहै छै ओईय नाइटो में सर्विस वाला काम
हें हें
आ जहि जै जै जगह पर किचन मे बन्दा नै रहै छै नाइट मे ओई जगह पर ऑर्डर नै जाइ छै गेस्ट के
अच्छाऽ से गप हँ ए रुकु रुकु रुकु रुक प पूरा ब तब
कत छी अपने
घरहो प छी अखन
अच्छा मम्मियो
ह हँ
खान पान भ गेलै
हँ खान पान जे छै से आय ऐं कथी कहै छै केला बैसु केलाके अथी कथि कहै छै कोफ्ता वला सब्जी आ भात आ केरे के तरुआ ग आरामे भेले से दबाइयो नहि खाइ छियै दबाई खाइ छै त दबाई खेते त अखनी तक पेट में जलन दिए अहाँके भोजन भात भेलै कि नहि
हँ हमरो भऽ गेलै
अच्छा कथी सब
हमार भोजन तऽ भेलैये
चावल दाल दाइल आ सब्जी
अच्छा माने भात दालि तरकारी
हँ भात दाल तरकारी खेलऊॅं
अचा तऽ खा कऽ छी सुतल
हँ खा कऽ आब परलये से कनी
आ फेर कए बजे जेबै
जइबै शाममे सात बजे
त शाम मे सात बजे जेबै फेर कथी लागि ड्यूटी करै लए ने
हँ साम में जेबै डूटी करैले
तऽ फेर क बजे अयबै ड्यूटी क के
एगारह बजे
ओ तऽ सात से एगारह मने चारि घण्टा राइतो में आ फेर एखन दिनो में गेल हेबै
हँ दिनोमे गेल छेलै छ, सात बजे
अच्छा मने छ चाहे सात बजे दिनमे गेल छलियै तऽ फेर एगारह बजे चलि आयल हेबै वापस
हूँ
आ फेर शाममे सात बजे जेबै ओहो से बात छै ने
हँ
एहै
ह
तऽ मने दू शिफ्ट मे आठ घण्टा
आठ घंटा नहि होइ छै आठ घंटा से जदे होइ छै नओ दस एना भ जैछै आठ घंटा तऽ नहियए होइ छै
अच्छा
हू किएकि ब्रेक शिफ्टमे टाइम पर जरूरी नै कि मिले जाइ छै लेकिन आओर बन्दा एतै तबे पहिने दोसर पहिले वाला बन्दा जेते ब्रेक पर
ओ तऽ ओ आ कहूँ ओ लेट से एतै तब
तऽ लेट सँ एतै तऽ लेट जतै
अच्छा
हू
ओ से बात छै ने एहि कॉलपर बारह सँ तेरह मिनट लगभग बात होइ छै तऽ सात मिनट पन्द्रह सेकेण्ड बुझियौ ने भऽ गेल पाँच मिनट आओर बात जे छै से होइ छै आ प मतलब बारह मिनट जेना हम बात करबै ने अहाँसँ
हँ
तब बारह मिनट के मतलब लगभग एक सौ बीस रुपैआ बनै छै दस रुपैआ मिनट दै छै
अच्छा
आ अहाँ कॉल रिसीव कऽ रहल छी तऽ अहाँके आठ रुैे मिनट देत यानि बारह आठे छियानबे रुपैए अहाँके देत
अच्छा
तहिना अहाँके जहन कॉल करबै ककरो तऽ अहाँके बारह दहाइ एक सए बीस रुपैआ बनत आ जे रिसीव करतै तेकरा बारह अठ्ठे छियानबे रुपआ बनतै
अ
ठीक छै तऽ अपन कोनो आस पास वाला कोनो जान पहचान वाला व्यक्ति हुए तऽ ओकरा सँ जे छै ते एना एना कऽ कऽ एक सए अस्सी मिनट तक बात कऽ सकैत छै लेकिन एक्के आदमी स नहि
तऽ एहि पर कॉल किए केना लागे छै
एहि पर जेना कार्य एऐप जेकास से अहाँ ग गप करय चाह छीयने ओकरा कार्य एऐप कहियौ ओकरा इंस्टॉल करऽके लेल आ तहन ओकरा कहियौ प्रोफाइल कंम्प्लीट करऽ के लेल आ प्रोफाइल कम्प्लीट भऽ जाइ छै तहन टास्क अबै छै आ अहाँ अपन जे छै से टास्क पूरा करयमे ओकर नम्बर डायल कऽ कऽ अहाँ कॉल करबै तऽ ओकरा कार्य एप माध्यमसँ जे छै से कॉल लागि जेतै आ कॉल जहन लगि गेलै तऽ आपसमे बातचीत करू बारह तेरह मिनट तक आ ऊ काॅल ऑटोमैटिक कटि जायत अहाके बारह तेरह मिनट बाद ऑटोमैटिक कटि जायत
ओ
आ ओते देर के कॉल रिकॉर्ड भऽ गेलै आ ओहिमे बाते चीत करय के छै मने हमे जेना हम एम्हरसँ बात क रहल छी अहूँ उम्हरसँ जबाब द रहल छी तहिना ई नै कि फोन लगा कऽ धऽ देलियै आ छोड़ि देलियै
आ
हँ कैला तऽ एनामे जे छै से अथीमे नै गिनती होइत छै तऽ पाइ नै बनै छै ओना मे
तऽ हम जखै मम्मी के कॉल लगेबै तऽ लगतै
हँ हँ मम्मी के कॉल लगेबै तऽ मम्मीके कॉल लगतै कै ले तऽ मम्मियो मे छै कार्या एप इन् इन्स्टॉल तऽ एना कऽ कऽ मने हम ई कहय चाहै छी कि एहिमे एक आदमीसँ जेना मानि लिअ पाँच सँ छ बेर बात केलियै तऽ लगभग पाँच से य छ व्यक्ति के मिलाकऽ तीसगो कॉल पूरा करऽ के छै
हां
जेना एक बेरे पाँच टा टास्क मिलत
ह तऽ हमरा कार्या ऐप मे तऽ कोनोटास टास्के नै एलैया अभी तक
टास्क मतलब एबे करत अभी न एयले तऽ मतलब एगो हम नम्बर देब तै के बाद जे छै से नम्बर देव ओई नम्बर पर जे छै से अहाँ भेज देबै स्क्रीन शॉट आ अथी ओ एगो कोड देत तहन जे छै से ओ कोड ओईमे डायल करबै तऽ
हँ हम क म तलब टास्क एऐड करै छलियै तखन ओईमे लिखाई छलै जे टास्क कोड डालऽ के लेल
हँ हँ हँ तऽ ओ एगो कोड दै छै ओ कोडमे टाइप करबै तऽ ओ टास्क ऐड भऽ जायत
ह
अधिकतम एहिमे एक सो अस्सी मिनट बात करय के छै एक आदमी के
अच्छा
तऽ अठारह सो रुपैआ मतलब एक मिनट के दस रुपैआ तऽ एक सो अस्सी मिनट के अठार सो रुपया बनत
ह
बस इएह छै जौं ओहन कोनो जान पहचान वला व्यक्ति आस पास मे हुए या दूरे हुए लेकिन मोबाइल से एते गप्प क सकै छै तऽ ओ जे छै से जोड़ि उ्इड़िकऽ अहाँ अपन जे छै से ओकरो अठारह सो बनतै अहूँकेँ अठारह सो बनत
हूँ
एना छै हलााँकि ई तऽ फोन एंड फ्रेंड वाल्ला मे छै आ जब ओ लिखय वला एतै तऽ एक हजार रुपआ घंटा छै
हं
हँ तऽ ओ जे छै से एक हजार वला घण्टा वला कऽ लेबै तब तऽ हलाकि ओसभ बुते नै होतै कैल तऽ ओईमे जे छै से वीडियो मे बजैत रहै छै आदमी हिन्दी मे ओकरा मैथिली मे ट्रांसलेट करऽके रहै छै उ तऽ सब बुते होबे नै करतै
आ लिखोे के छै मैथिलीएमे
हँ हँ हँ
हं हं ओतू उएहे आदमी कऽ सकैत छै जे मैथिली मिथिलाकक्षर समझैत होइ आ लिख
हँ हँ हँ नै नै मैथिली मे लिखऽ के छै लेकिन लिपि मतलब मिथिला वला नै रहऽ क चाही लिपि रहो चाहे हिन्दीए वाला
हां
हँ खाली लिखअ के छै मैथिलीमे जे हमर नाम ई भेल हम एतऽ रहै छी हम एखन ई खाइ छी ई पियै छी ई करै छी ओहिमे बेसी राजनीतिक मुद्दा वला सब न्यूज अबै छै ओहि न्यूज के हिंन्दी मे अबै छै ओकरा मैथिली मे अथी रहै छै कर के
अच्छा
जेना एखन प्रधानमंत्री कोनो देशके यात्रा पर गेल हतै तऽ ओहिमे लिखेतै कि प्रधानमंत्री फलना देश के यात्रा पर छै ओहि देशके प्रधानमंत्री सँ मिलला के बाद एते समझौता भेलै